हँ।
की हाल चाल गोर लागै छी
ठीक छी।
हँ ठीक छी अहाँ सब
हमू सब ठीक छी आओर सब कहियो नया हाल समाचार मौसम कते केहेन यऽ ओमहर के
ए मौसम तऽ एकदम कैजो रहै छै पान कखनो पानि होइया कखनो रौदा उगैएा सएह सब छै अखन रौदा उगले ऐछ आधा घं्टा पहिले पानि हय छले सएह सब छै एखन गाँव मे मौसम सब
एम हरो एखन एहने अछि मौसम पर किछु दिन से बारिश नहि भेले
हऽ तहन तऽ गर्मी खूब हयत।
नहि एहन गर्मी नहि अछि काल्हि छलए खूब गर्मी
आ
आओर सब कहियौ अहाँ नया हाल समाचार कतय छी। सुगोनाा मे।
हँ एखन तऽ गावे में छी।
आओर नया हाल समाचार बौआ बुच्ची सब ठीक छैथ
हू सब ठीक छै, अहाँ सब खाना पीना भऽ गेलै
हँ खाना पीना भऽ गेल अछि बैसल छी, अहाँ की खेलहुं हें खाना पीना
हमहुँ जलखै केने छलहुँ भोर मे परोठा भुजिया ओल कऽ चटनी
वाह और खाना मे की खेलहु हैं।
खाना खेलौँ हेँ नहि खाना बनल छै आब खाना पीना हेतै कनि काल बाद एखन नाास्ता केने छलो हे कनी काल पहिले जलखे
ई तऽ बड़ नीक केलहुं हें ओल के चटनी तऽ गाँंव के होइते छै मजेदार ओल के चटनी साग बरीी बर ई सब के तऽ अलगे बात रहै छै।
हू ओलके चटनो खेलहुँ हऽ फेर एखन कटहल पाकल छलै तऽ ओहो खेलहुं हेँ मिठाई मतलब कथिी कहै छै फल पाकि जाइ छै तऽ बेजोड़ लागे छै ने खाय मऽ मिीठगर
हँ हँ से तऽ सहि और सब कहियौ अहाँ, घुमय फिरे लए नहि गेलहुं हऽ केतो
नहि घूमय फिरै लए साँझ कऽ छहर दिस जाइ छी तऽ उम्हरे घुमलहु एखन धार में खूब पानि तानि सब आयल छै।
बनायल छै धार सबमे अच्छा तऽ फेर तऽ बि बाढ़ि आबै के सम्भावना हेतै।
हँ बहुत सम्भावना छैय।
बड़ दिक्कत होइ छै जकर घर पानि तानि घुस जाइत हेतै ओई दिस तऽ बड़ दिक्कत होइ छै, एक बेर
आइ जहन पानि होई छलै या तहन पोखरो तोखरो मे नहेलौ हें पैनिक होई छलैया तऽ नीक लागैछलए नहाईत
कत गेल छलौं बाबा पोखैर
हू बाबा पोखरि गेल छलौ हें।
हँ बावा पोखैरके त पैनि बर नीक होइ छै।
हूँ ओतुका पै पानि बड नीक छै ओ पोखरि मे
एक बेर आयल छेलै बाढ़ि त चपाही सब पूरा डूबि गेल छ। छलै तऽ हमर बाबा सब बड़ मदद केने छलखिन।
हूँ ओ तऽ छैहिए एक दोसर के लोक करिते छै मदद
बाढ़ि मे सबके घर ताबाह भऽ जय छै बाढ़ि गांव के बर खराप रहै छै
दिखेनाइ नै चलै आइ कतेक लोग डूइब जाय छलै महींस तहींस लऽ क जाय छलै तऽ
हँ से सेत माल जाल के कनि तबाहीत भए जाय छै ओका सब के कत राख खबै अपने कतऽ रहब फेर गहूँम चाउर सब कतऽ रहत अनाज सब कतऽ रहत से सबके तऽ दिक्कत भऽ जाइ छै कनि।
समय मे धान सबके धान खेती बाड़ी सेहो सबके दिक्कत भऽ जाइ छै कि केना एतै
हँ से सब तऽ छै कतय रखबै कत।
आओर उपरसँ घर कतेक फेर किच किच माल जाल से सबके दिक्कत माछ बन माछ खेलौं हैं कि नै
मांछ काल्हि रातिमे खेने रहौं कथि कहै छै ओ छलए कथि कहै छै बिघट रहैे मांछ तैके बाद छोटका माछ मारा के मांछ खेने रहौ काल्ह से जे बनल रहेए बेजोड़ बनल रहेए काल्हि काल्हि अप अपने गोविन्द साइड पोखैर नै आईछ उएह मे मराएल रहै कथि कहै छै खूब माछ मराएल रहै लगभग साठि सत्तर किलो किलो मरैल रहै दिघट तिरासन सिल्वर माछ तै के बादस फेर मारो रहै बहुत मराएल तऽ फेर ओ पैकारो सब के देलखिन बाबा फेर आओर अपनो घर मे आयल रहै बीघट आएल रहै ताहि बाद स मारो माछ मारो माछ आएल
एहने होइ छै खूब माछ बनै छै नै याउ
हूँ तऽ अपनो घर पर आएल रहै बड़को माछ रहै फेर छोटका मे मारो रहै त बनल रहै झोर द क
हँ
भात तात रहै तऽ बढ़िया राति मे चललै माछे
माछ भात आओर माछ भात पर आमक चटनी
हँ आमक चटनी तऽ नीक लैगते छै
माँछ भात पर आमक चटनी दही चीनी के बनेने छलैथ माछ
काल्ह माछ बनेने रहै बुच्ची से बनेने रहै पूछू नइ एते लाजवाब
बुच्ची के तऽ बाते जुदा ओ खाना पीना बड़ सुअदगर बनबै छथिन कम उमर के छथिन तेनेहिए काजो धंधा बढ़ निक आबै छै हुनका
हँ प्प पढ़ाई लिखेई मे त मोन नइ लागे छै लेकिन खेनाइ बनमे म मोन बेसी लागै छैन ओहैमे इंटरेस्ट छैन
हँ ऊपरक माछो भात खूब बढ़िया बनबै छैथ से तऽ देखेने छी हम खेनेहो छी छियै हुनकर हाथ के माछ भात बड़ सुन्दर बनबै छैथ और सब कहियौ नया हाल समाचार
ओर सब ठीके एछ उम्हर आम ताम चैल रहल छै कि खतम भए गेले
नय नय चलै या एतऽ मालदह आम सब खूब आबै या
बेचे लऽ
नइ इम्हर सभमे तऽ आब ओतेक मह आम नइ रहलै आब खतम इम्हर इम्हर पैइन तैइन तते हे छै जे सब टा आम सब टूट टाईट गेले बहुत पैइन हय छै।
जे तऽ बुझै छी
एखनो आधा घंटा एखनो आधा घंटा पहिले पैइने नै होइ छलै आधा घंटा पहिले फेर एखन रौदा उगल छै फेर पैइने हेतै कनि कालबाद इहै छै आ गाँव घरमे तऽ बुझते छी जहाँ कनियो पैइन भेल तऽ लाइट टाइट केट जाय छै तऽ गर्मी के तऽ पूरा एकदम मौज छै प्रचण्ड रूप
अ इम्हर जामून बौआ अय्यो
हऽ
दू दिन तऽ कथी होइया उम्हर बारिश खूब
दू दिन से पूछियो तऽ राइत कऽ पूरा भैर राइत लाइन कटले रहेय
मौसम ठण्डा केने रहया नै
ए मौसमो राइत बुझते छै गर्मी तते रहे छै राइत क मच्छर सेहो सब काट टैत रहे छै गाँंव घर में बुझे छिए पैइन कनियो भेल तऽ मच्छर परेशान कऽ दई छै
हँ
तहन तऽ ई छै लोक कनि मनि घूरा तूरा कऽ लेलक धुआँ धुआँ भऽ गेल तऽ कनि कम रहै छै
हँ धुआँ धुआँ पर तऽ कम रहै छै मच्छर और इम्हर त जामून के जे रेट सुनबै बौआ से पूछू ने गाँंव में जामुन केओ पूछे या ने अतऽ दू सै रुपे किलो तीन सै रु हँ दू सै तीन सै रुपए किलो दै छै जामुन
हँं से तऽ छै गांव में तऽ केओ पूछे नइ छै जामुन के इम्हर पाई में भेटे छै
जामुन तऽ खाइ छी हमरा सबके जामुन नीक लागैया तऽ गली में आबे छै तऽ जामुन तऽ लेबे करे छै। छी हम सब और मोट मोट दाना। वाल मोट मोट दाना वाला लेबै जेहिमे बीज छोट और गुद्दा। जादा से केँ तऽ और रेट बड़ ह।
ओ नै एहन आइग लागल रहै छै जामुन सब में जब की गाँव में केओ पूछै नै छै जामुन।
र एो ए सुंन्दर मतलब नताक कचरी चौप ई सब जे भेट तैयाह किछु नै बम झिल्ली ई सब जे बनबै छैथ पूछू नै एते सुन्दर दुकान खोललेथ
कऽ तऽ जहरमुरा में कऽ तऽ
जहर जहरमोड़ा में इसकुल स पाछाँ जे ऐछ हाई इसकुल छै न ओइ स पाछा जे खोलकै ओ ठामा जे चॉप कचरी ई सब जे भेटैय एते नीक पूछू नै
भोसो सब भेटैय की।
समोसो सब भेटेय लेकिन मिथिला केँ जे अपन छै जेना चॉप कचरी बम ई सब तऽ खूब चल भेटेय छै।
ई झिल्ली झिल्ली तऽ हमरा बौआ बड़ सुदर लागेय खाय में अहाँकेँ नीक लागैया कि नै झिल्ली
हमरा सबस नीक लागेय चॉप कचरी ई सब खाय
हू। और कहै छलौ बौआ मखान भेल है की नै यै बेर।
मखान तऽ मतलब आब तऽ कथी करै छै तऽ खेते में मतलब खेते में आइर बाइंद देलक आ दमकल चला देलक ओहेम पाइन भैर कऽ मखान लोक आब उपजाबैय मतलब। बाहर सब जे आदमी सब आइब आइब कऽ इम्हुरका जे किसान सब छै ओकर सब केँ खेत खरीद लै छै मतलब उनैहै भाड़ा पर। भाड़ा पर खरीदलक आ ओइम आइर ताइर दऽ कऽ पाइन भरलक आ तै केँ बाद ओइ में मखान केलक तऽ मखान तऽ अए बेर खुब भेले अछी
हँ अर अखन मखान केँ बिकरीयो खूब छै बौआ तै दुआरे लोक सब और उपजाउ बढ़बे छै मखान केँ
हँ मखान केँ तऽ सेलिंग छैहे बेसी किय की तऽ लोक सब रंग बिरंगक चीज सब बनबैया तै दुआरे आब तऽ ओकर अथी कहे छै इहो सब बन लगले स्नैक्स में कुरकुरे सब हेये।
हँ हँ मखान केँ नमकीन से सब बड़ नीक होइ छै ई जे आबै यऽ पाबैन तऽ मे तऽ मखान केँ खीर खैल जाइ छै न बोआ।
हँ ओ जे आबै छै देवउथान एकादशी
हँ देवउठन जागति में मखान केँ खीर।
आ कोजगरा में जे बटाई छ तहन ओइ समय में दाम खूब बैढ़ जाय छै मखान केँ
ओ तऽ बड़ बैढ़ जाइ छै आइंग छुबै छै मखान केँ रेट सब तऽ और खूब ककरो ओतऽ बीस किलो मखान आबैय छै कोजेगरा मे। ककरो ओतऽ चालीस किलो पचास किलो।
छै। कोजेगरा मऽ बैठतो खूब छै लोक सब मऽ।
आओर अपने अपने मिथिला मे कि एक साल तक किछ न किछ विध होई य नय तन दोसर दोसर एतऽ। बस जेना एके दिन बियाहे वाला दिन सबटा चीज हैत ओहि केँ बाद सबटा खतम अपन मिथिला मे जेना मिथिलामे बियाह होइ छै तऽ चाइर दिन तक बर कनिआ रहै छै नऽ कोहबर मे बिना नून नमक केँ।
हँ हँ।
से बौआ एतऽ किछो नय होइ छै एके बियाह राइतो दिन सब किछ नऽ किछ खा लै छी पर अपन सबके मिथिला केँ कल्चर अलगे बात अछि।
हँ इमहुरका तऽ आदमी आदमी सब दुआरे एक साल तऽ। बर्खियो सबके खेनाइ नय खाइ छै।
हँ आओर अपन सभ केँ मिथिलाे देखियौ नऽ दू बेर हँ। मिथिला मे अपन सबके एतऽ दू बेर बियाह होइ छै।
हँ से तऽ हय छै दू बेर तीन बेर हय ककरो दूओ बेर होइ छै ककरो तीनो बेर होइ छै।
हँ चतुर्थी दिन एकटा बियाह होइ छै। अपन सबके एतेक चाइर दिन तक किछ नय किछ होइ छै मोहक होइ छै। ढक्कन चोरी होइ छै। ओ चुमान होइ छै।